प्रणाम दीदी प्रणाम दीदी
हेलो
प्रणाम दीदी
खुश रहैं का हाल चाल
सब बढ़िआँ।
हँ ख खाना पीना होइ गेलै।
हँ खा लेलियै
ह की पकलौ रहे
दाइल भात झिंगा कऽ सब्जी आमभोरोका भिन्डीे भुजिया अचार घी
अह सब चललै बढ़िआ से नै बाबू अर खेल खिन
हँ बाबुओ खा लेलखिन बा बाबू कहै छै बौओ खा लेलकै तऽ
अ बौओ खाय ले छै ने बाबूजरे
तऽ छोटका नै अच्छ एगो और छोटका होलै रे
नै मम्मी खैलखिन मम्मी खैलकै हन
तऽ उहे छोड़ देलकै बस उहे दाइल भात सबचीज गिंज मैथ कऽ एकदम खा लेलकै आ सब्जी रहै तीता
बस कानै लगले
तऽ नहाय देलकै धोली धाली
नहाय देलखिन
मुँहे में सौसे देह लतैस लेलकै तै
पुरा निकलै रहै तऽ
कहाँ रहे जे नै देखलकै आदमी
आगइ मम्मी अर रहै ऊपर
हँ
अगला रूम में
फेर खाना कहाँ रहै ओ अच्छा
सब्जी तीत तरह नीप नाप कऽ चाटि चुट के खेलकै अ कानै लगलै
अे नहि चलबही रहे घुम ले रे
त ई कल म ने
ओएहे न चलैक चाह घुम शोचलियै र बनतै जेबे जेबे कहाँ जाय तऽ हमहूँ आर जतिये हें केकरो साथ हे रे कथी के हरे सुन कथी के चोरी होय रहलै है के चोराय लेलकै के चोराय लेलकै स सुनै छियै किछ पैसा चोरी करि लेलकै की कर
आगे सब बसटापे चोर छै।
स्टापे चोर छै की पंडीजी
अस्टापे न भलै एक तरह से
अच्छा अच्छा ओ कइगो के नाम आए गेलै हन ने
हूँ जे नहियो रहै ओकरो नाम दऽ देलकै
ओ बाताही के चोरी करै छै से से बताही
पुजारियो के नाम दे देलकैय
हँ
ओक देख रे झाड़ू पोछा जे करे रह ओहो उहे सबके भैर भैर के लै जाय रहै जेबी मे
ओ हँ भाय गाड़ी बंगला सब बनाय लेलकै हें लदमे
त एक साल के अन्दर ओते डेवलप होनाय छै सम्भव छाय
तब आ जते ने चढ़ावा आबै छै की सब पूरा करि देलकै सबके
तऽ
अपन
खाली भारतीय से जाय रहले आदमी देखे
देखलकै सब से जादे जे पैसा मिलतै ओ ले न पता चलतौ
तऽ
पता कैसे चलि गेलै ई सभय धन्धा
पता वीडियो एका गो धरैले बस धरैले बस कैमरा आर जाँच होवे लगलै जाँच होवे लगलै सब खुलै लगलै राज
ओ बस सब धराय गेलीय
हु
एते श्रद्धालु पैसा श्रद्धा भाव से देलकाय ई सब चोरी करै लगलै
इ सब बदनाम करै के सादिश छै
हँ लेकिन इहो छै कि देखी आब कहै छै कि पैसा अथी स देतै फोन से पैसा पड़ताय एक दिन देख करै कि फोने से उ होबै छै ने ओकरे से देतै ओ
गुप्त दान ऑनलाइन नै जतै
नाय
गुप्त दान यानि गुप्त भ गेलै ऑनलाइन तऽ सबक पता चैल जतय
ह ह नै देखै छी दान करै वला सब जेवर पाती देखलियै एगो औरत पूेरे खोयल खायल केँ सब अपन दैय देलकै ओते सोना केँ सब दै वाला कैसे करि कऽ दे देै छियै भगवान केँ नाम पर ये चोर बाजे नै आबै छै चोरी करै स
ह
भगवानो कऽ नै छोड़लकै ऐसन ऐसन चोर होबै छै हा देखिये रहलिय सोचलिय जेबे घूमय लऽ बन गेलै हन लेकिन दर्शन करै ल तऽ आदमी जाय रहल छै एक दिन मे नै घूम कऽ चैल ऐतेय एक दुअ दिनमे रे
सम्भव तऽ नै छौ एक दिन मे।
पटना से धरतै तऽ कते देर मे गाड़ी से चैल जैतै चैल ऐतै नै
एक दिन लगतौ जाय में
दू दिन केँ छै ने
आ जैसे पटना से धरभी तब ओ लगबग ह पटना से दस दस घण्टा लगतौ मानही ना दस घण्टा लगतौ अयोध्या पहुँ बी बारह घण्टा करे दीने होइ छै
ह ई बात तऽ ठीके कहै छै
पहुँच भी एक दिन घुम भी खाली अयोध्या थोड़े न घुम भी। और दू तीन गो मंन्दिर छै सब मंदिर घुम ली।
करतै हँ जेयबे करतै जहाँ रहतय जयक तनी।
तकर बाद
घुम भी टहल भी ओकर बाद फेर। एक दिना घूमभी एक दिन आए भी यानि तीन दिना।
हु ई बात तऽ ठीक कहै छै।
ऐकोबार जाइकेँ चाही लेकिन।
हँ
सब घर लगय छै बड़ी आदमी अपन आर केँ चिन्ह जान बला चैले गेलै।
अपन घर से अभी तक कोई नै गेलै नै
नै बोलेथिन भगवान तब।
ई बात तऽ छै बोलेथिन तभिए न जतै हैं। निरंजना आर केँ तऽ होइ लैके चाहे रहै।
नै गेलै ओकरा बाद जाय केँ तऽ मौका रहबे न करै।
भेन ओ गेबे नै केरतो
गेलहन यहाँ से गाड़ि गेलहन ट्रेने गेल उ।
आ तब नै गेलै बताही।
फ्री मे जाना फ्रीमे आना।
रो बाइह तब नै गेले ऐसे कहै केलके तऽ।
खाली जाने आने थोबैर होइ
अबप खाना खेते ने अपने त कायदिन कए रहय ट्रिप त।
इहेन तीन चारि दिन कहै छै।
ओ जाँ खेतेर पीतेर चलै जेतय इतना कुन चिज। जाय बैर मिलै गेलै रहि तेऽ। आधा खर्चा तऽ जाइए अबैमे होय जाइ छै।
कथी जायअबै मे आधा खर्चा जायअबै मे कतना तीन सो रूपा लगै छै। जी जाय। जेनरल सँ हँ जेनरलसे जहीना आर कम लगतौ।
हँ तऽ पहुँचैतै कते देर से ने पहुँचैतै।
पहुँचेतै ट्रेन तऽ ओएह न रहतै खाली स्लीपरके बदला जेनरलमे रहै
ओ आ टाइमिंग।
टाइमिंग जे छै उहे रहतै।
सेए
तऽ
हम कहै तु ओ देरी से पहुँचेतै हम कहै देरी से पहुँचेतै।
पहुँचैतै सेम टाइम बशर्ते कि सीट नै रहतै। बैठके जाए बला।
अच्छा अच्छा हूँ
ह
तब आर सब बताहीं।
सब ठीके छ हाल चाल।
बौआ पैढ क एलौ। बौआ पढ के ऐलौ
आँय
बौआ पैढ क एलौ
हँ एलै उ सब पैढ़ के
मास्टर पढ़बै लाय अयलै
हँ ट्यूशन पढ़ाइ गेलखिन सरजी
कत पैसा के
बेचारा बस एक हजार रुपेआ
तीनो
इतना कम कहाँ मिल बाकी हम दुपहरके खाना हीयें खिलाए दै छी यै
मास्टर मास्टर के
हाँ हाँ हँ
हूँ खाय लय छै
रूम मे रहै छथिन
अच्छा
खाइके तब पढ़ेतै एकरासँ अच्छा करि दै छै कि नै इहेस खिलाय छियै तऽ अच्छे ने करै छियै
कए घण्टा समय दै छौ
आँय एक घण्टा आय आय
ओतनो रहै ठीके ने छै आंय देहाइत के भी छै रहै छै त आ नहि देहात के आदमी छै जइतौ सुतै लग तै जेथिन फेर अयथिन हमँ अपन देखै छी नहि आईयौउपहार उएहे हमहु दय दै छी कि नहि खाना कहीं कि दुपहर खाना मेरे यहां खा लीजिए सर ठीक रहेगा
हं से
इहे से
आज
हम्म
डेली खाइ लै छै
ई सब आँय
डेली खाइ ले छै
ई सब बोलैत रहतौ कि काहे न खिलाती नहीं खिलाउ नहीं खिलाऊ हम कहबौ कि नहि खिलाय देबै
हँ तब इहे बहाना दस मिनट समैयो दैय हो
तब हाँ भै सकय छै नहि खाय लय छै
अपने केमा मे पड़ै छै
अपने घुमि गैं तैयारी करै छथिन कहीं कहीं परिक्षे देल जाइ छथिन उरेस ई चलतय आओर सब
हँ बढ़िआँ छ
ओ ठीक छ
गेल छ
आरो किछ ठीक छौ ठीक छौ जाइ छीय बर्तन वर्तन उपरत्न बौधोब ठीक
ठीक
ठीक छ बोलहित काट कऽ सडमी ना कैर देलियौ